हँ हेलो
हँ की हाल अय
ठीक छियै अहाँ बताउ।
हमर हाल तऽ बेहाल अय हम की कहु अहाँके। माने सत्ररह दिनसँ नेहेनाइ धोनाइ नय भेलैए।
बाप रे ओहो अच्छा कॉलेज कखन जेबै सुनलौं हें बड़ दिन सँ एतै छियै।
हँ हम कॉलेज जेबै तेइस तारीख कऽ।
ओ
हुँ
एहिमे हुँ हुँ के प्रयोग नहि करैक छै ओकरा जे छै न से पूरा अच्छासँ कहल चाही कि अपनासभ एक्को मिनट ई कोनो आओर बे फिजूल के हुँ हुँ याद नहि करू आओर चुपो नहि रहू आओर मतलबो नहि पूछू आओर अच्छासँ बात करैत रहू लगातार लगातार
उंम्म तऽ एक बेर के बात छै अहिना हम और हमर जे रूमेट छलैये से सब छेलियै बैसल तऽ ओ हमरा कहलकै जे मतलब ओकर पैर मे एकटा घाव भऽ गेल छलै तऽ ओ हमरा कहलकै जे फाइल खरीद कऽ अनबाक छै तऽ हम आइन दे लियै दुनू दू टा फाइल तऽ एकटा फाइल मे ऊपर कनि जंग लागल छेलै। आब ओ की केलकै ओ जे जंग लगलाहा फाइल छै न ओकरा अ आ हमरा दऽ देलकै जब हम हुनका दऽ देने छेलियै किया तऽ अफको अगर हम अनलियै ये फाइल तऽ हम तऽ ओकरा मतलब अ उंम्म अपना लए नीके वाला रखबै तऽ हम अपना ले नीक वला रखलियै ओ की केलकै
ओ ई केलकै जे हम सुतल छेलियै तऽ ओ हमर फाइल चोरा लेलकै
ह
हँ आओर ह आओर अपन बला फाइल स एक्सचेंज कऽ देलकै।
ई केना पता चलल अहाँके
किये तऽ हम देख लेलियै कि ओकर फाइल बदलल छै हम कहलियै ओकरा। कि छै जे बा फाइल बदली न ओकरा लगले देखियो अगर हमरा स मंगने रहिता तब कोई दिक्कत नय छै लेकिन ओहि कात चोरा क जे केलकै तें ई ई हमरा नय नीक लागल
सही बात ई त बड़ी खराब आदत छै न एना त नय करबाक चाही
तब
हूं तऽ आओर सब बत बताउ अहाँके मनपसन्दीदा त्यौहार कौन सा अइ
आइ काल्हि तऽ हमरा कोइ मन पसन्दीदा त्यौहार नै एछ तैयो अगर अहाँ पूछि हमरासँ तऽ हमरा सावनके सोमवार बड्ड नीक लागैया कृष्णाअष्टमी ओ नीक लागैया आर रकक्षाबन सब नीक लगैया
ओ हमर तऽ मन पसन्दीदा त्यौहार छठि अइ आ तकर बाद बकी त जे होली सब अछि इमहर तऽ होली खेल ले नय जाइ छै नीक जे कऽ
वएह बात भऽ जाय छै छठि तऽ हमरो बड नीक लगैया पता नय ए बेर छैठ मे आइ पे देखिन ने कॉलेज दुआरे देखियौ अबै के तऽ ट्राइ करबे करबै
देखु हमरा त मोन यै जे आहाँ प्रीती दीदी के बियाह मे आबि जाउ और अपना सब जाउ ईमहर आओर अपना सब घुमबो करू एतऽ
मुन तऽ हमरो इएह अय लेकिन ओहिला पाइ भेनाइ जरूरी छै
हँ और दोसर कपड़ो भिनाइ जरूरी छै
कपड़ा तऽ तैयो लोक मतलब देख लेतै अहाँ अपना टा ला खरीद लेब हमरा सबके पास तैयो मतलब काम चलाव एछि
हँ
तैऽ यो
हँ तऽ अगर कपड़ा भऽ जेतै तऽ अपना सब जेबै जेना हल्दी मेहन्दी आओर शादी लय कपड़ा भ जेतेै त मस्त रहतै फेर अपना सब
हमरा माता भऽ गेल छला से पता य अहाँके
हँ मा तऽ बूझल एछ अहाँ के छोटकी बहिन तनु स हम गप्प करै छलहुं हें ओय सभसँ पहिले इएह गप्प निकालै छलथि हे
ओ अच्छा
ओ
हुनका और कोय काज नय छनि नै
नय नय हुनका आओर कोय काज नय छैय हुनकासँ हम जहन कार्या एपपर बात करबै तऽ ओ खाली झगड़ा करऽ लागै छथिन और हमरा बाजहे नय दै छथिन
ओ तूरी के ई तऽ बड़ा गड़बड़ गप छैय
आ
ओना कार्या एप छैय बड नीक नैय
हँ बड़ नीक ऐप छैह लोक सबके मदद करै छै भाय कम सँ कम अठारहे रुपैआ दैए दैए तऽ अठारहे रुपैयाके कुुरकुरे आबि सकैया तीनटा आ बांकी टाॅफी ताॅफी जे किनु
तऽ कथी पाय तऽ देय छै अपन रोजगार बढ़ा रहल छै की ई तऽ बहुत नीक गप छै
हँ आब चुनियाँ दीदी तऽ तीन हजार कमा लेलखिन हँ आब ओहो दोसर के शायद टास्क दऽ सकै छथिन।
तऽ आब हुनका टास्क - टास्क देला पर ओ कते कमे कमेथिन
पता नै हुनका बुझाय ये आओर बेसी कमाइ हेतै अगर हुनकर देला पर अपना सब किछो करबै तऽ आओर भऽ सकैये आओर अनुजो एक हजार कमेलकै ओकर मम्मी। पता नय ओसभ कनि दिन पहिलेहेसँ यूज करै छै आओर हमरा पहिलहो कहने रेहै कि पैसा कमाबे के छौ तऽ कह तऽ हम कहलियै जे जे तू देबही तऽ कहलकै जे नहि हम नय कार्या एप तकर बाद हम ओकरा इग्नोर कऽ देलियै कि की हम इग्नोर करयके आदत या हमरा ओकर बाद मे हमरा पता चलल कार्या एप के बारे मे कि अइसे तऽ सच मे पैसा कमाय छै आओर सब कमा कमाय लगलै ये।
कोइ बात नय आब तऽ अपनो सब ट्राई कए रह
हुँ बड़का दीदी के एक सौ रुपया आबि गेलै तैयो ओकरा देखही केना होइ छै कि आब ओ एखन गप नहि कऽ रहल छै ओ ओ गप करते बड़का दी के खूब पैसा भेटै छै पर पता नै किये हमरा अठारहे रुपया देने ये एखन तक छौ टा कॉल केला के बादो
तऽ बड़का दीदी के फोन स तनु गप करै छै ने तै दुआरे
तऽ तन्नू गप्प करै छै तहि सऽ कि ओ हमरा सऽ कम बेर फोन केलकै ये
अरे बापरे
तैयो ओकरा एक सौ रुपया भेटलै ये आओर हमर अठारहे पर अटकल रहि जाइ छै
ई तऽ बहुत मतलब गलत बात छै।
हँ आब अहाँ जे अपन कोइ भी दोस्त सभके फोन करबै न एहिसँ तऽ सभसँ पहिले अहाँके हुनकासँ पहिले बात कऽ लब लेब पड़त कि अहाँ ई ऐपे पर रहू ऑफ लाइन नहि जायब ई एपे पर अहाँके ओपेन कऽ के राख पड़त नय तऽ अगर अहाँ फोन करबै आओर अहाँ जेकरा फोन कऽ रहल छी से नै उठेलक या उठा कऽ तुरन्त काटि देलक तऽ ओ कार्य अहाँके खतम भऽ जैत अहाँके एकटा टास्क वेस्ट चलि जैत बिना बात केने।
तऽ हमरा एखन कते पाइ भेटतै जेना हम एखन अहाँसँ गप कऽ रहल छी।
अहाँके पता नय एहिमे कत एनामे कते पाइ भेटत बाकी अहाँ करबै तऽ ओहिमे तऽ भेटबे करत एहिमे पता इहोमे भेटै छै दोसरो करै छै तहनो
अच्छा मतलब अगर हम करबै तऽ हमरा भेटतै
नय फिक्स नय छै अहाँ बात करबै तऽ ओहि से अहाँके भेटत आओर अहाँ करबै तऽ ओहिस अहाँके टास्क कम्प्लीट हैत तऽ आओर ओहिसँ अहाँके पैसा फिक्से फिक्स भेटबे करत आओर अहाँके टास्क आगू बढ़ैत जेत
आओर अगर मानि लिअ कोइ आओर हमरा कऽ रहल हय आओर हम गप कऽ रहल छियै खाली तऽ पाइ भेटतै की नय
हुँ से गप तऽ हमरो नय पता ई बड़का दी से पूछऽ पड़त ओकरा ई गप मालूम हेतै।
एहि दुआरे किये तऽ फेर तऽ हम अहाँ स फालतू मे बात कऽ रहल छी।
ई कोन बात भेलै अहाँ अछे आ हमर दीदी कहने रहै कि शायद मतलब अहूँ पैसा कमेबै सामनेओवला अगर हमहु फोन करबै तऽ
तहि दुआरे दीदी केँ ज्यदा भेटल छै कियकि
और भले ही अगर अहाँ केँ टास्क कम्प्लीट नहि हैत तैयो। कियाकि अहाँकेँ टास कम्प्लीट करै ला खुदे स कॉल करऽ पड़त पर पैसा अहाँ केँ ओहनो शायद दोसर कॉल करत। तहनो भेट सकै।
अच्छ
बेसी देर चुप नहि रहैकेँ छै बाजैत रहू।
बेसी देर चुपने रहे केँ छै बाजैत रहू
बाजै तऽ रहल छी आब कते बाजू आ बहुत बैज लेलै आब।
लेकिन बजबै तऽ पैसा भेटत जते बाजै छ जतेक लगातार मतलब जते कॉल ओकरा सभके ओर बेसी लागैत छै न कि कॉल मे लगातार बाते भेलैए लोक चुप नहि भेलैए या टाइम वेस्ट नहि भेलैए कॉल पर तऽ एना मे ओ सब कॉल केँ जादा पैसा दै छै।
आइ काइल केँ ए आई केँ तऽ हम अहाँकेँ किए कहू ए आई सब केँ तऽ हाले गजब भऽ गेल छै।
कथी लए की भऽ गेले से
मतलब की देखे छियै जे हमर बहिन छै तृप्त। सुबहे दिन ए आई स ए आई वीडियो बनवावैत रहे छै। ओकरा डंटैत रहै छै। एना ओना एना किया करै छी ओना किया करै छी लेकिन। तैयो उऽ ए आइ मैथिली नहि बुझि पाबै छै मुदा आब हमरा लागैए कि आब बुझतै।
हँ हँ ई गप थिके कहल जै आब बुझि सकै या ए आइ तऽ तामस दिलवा दै छै। कियकि हम ओकरा जे कहै छियै ओ काज करबे नहि करै छै हम ओकरा कहलियै नओ सौ वर्डस म लिखू ओ पाँच हजार वर्डस म लिख कऽ दै छै आब बताउ ओ पर ककरा तामस नहि होतै ओ पाँच पाँच बेर हमरा साथ अहिना केलक अन्तो मे जाइत जाइत नओ सौ वर्डस नहि द कऽ हजार वर्डस नओ सौ एक नओ सौ दू नओ सौ तीन नओ सौ कारेक्टर केँ देब दैते नै छलै ओ
बड बदमास होइ छै ए आइ सब हम बुझि सकै छी
हँ हर चीज म प्रीमियम मांगे लागत हर चीज म प्रीमियम मांगे लागत एते की प्रीमियम होइ छै?
और इ बताउ अहाँकेँ पढ़ाई केहन चैक रहल ह पी डब्लू सऽ
और बताउ की हाल चाल य यहाँ केँ खेनाइ पिनाइ भए गेल?
हमर तऽ जे हेबाक छलए से भऽ गेल आब हम अहाँ केँ पूछै छी कि पढ़ाई लिखाइ केहन चलै
खेनाइ मे अहाँकेँ की नीक लागैय
सलीम सरके लेेक्चर
अहाँ सलीम सर केँ लेक्चर खाइ छियै
केहन अहाँ केँ नीक लागे य कि नहि राजवंश सर
अच्छ अच्छ ओर बताउ की अहाँकेँ कॉलेज सब केहन चैल रहल ह दोस्त सब नीक निक कॉलेज में बनबो
हमर दोस्त सब तऽ नीक नीक कॉलेज मे अय अहाँ ई बताउ
सुनलहु हे जे लोक सब अहाँकेँ बड़ सुंन्दर कहे य पूरा टोल मे अहाँकेँ सुन्दरता केँ चर्चा फैलल यऽ की अंकिता जेहन सुन्दर केओ नहि
ऐ ई केय कहि देलक अहाँकेँ
ई तऽ पूरा टोल मे चर्चित छै ई गप अही केँ नय बुझल
एहि दआरे कहि रहल छी तऽ पढ़ाइ केँ गप
अच्छा ई बताउ देखियौ हमर मम्मी आबि गेलखिन, अहाँकेँ मम्मी ऐलैथ कि नय ऐलैथ
अहाँकेँ मम्मी आबि गेलैथ तऽ हमरो मम्मी आबि गेल गे
अच्छा हुँ खेनाइ मे अहाँकेँ जेना ईसभ लुझि भुजिया आओर भिंडी भुजिया खई छी से अहाँकेँ नीक लागै य ई दुनू मे से बेसी नीक की लाग य आ नैय लागैय तऽ दूध रोट नीक लागैय य कि नय लागैया आओर अगर उहो नीक नय लागैय य तऽ की नीक लागैय य
झिमनी भुझिया नीक लागेया, दूधो रोटी आई काल्हि आब हमरा खाय केँ आदत भए गेला तऽ उ नीकेँ लगेय य
दूध पीबै छियै कि नय
दूध पीबै छियै। दै य राइत कऽ पीबे लऽ ई सब
हुँ कहै छै एहिमे ट्रेवलो केँ बात करे लऽ लेकिन आब किछु सेकेंड बचल य बारह सेकेंड पूरा होयमे तऽ हम अहाँ से पूछय चाहै छी अ जे अहाँकेँ जे कॉलेज केँ लड़की सभ यऽ से अहाँकेँ केहैन लागे य
बड्ड खराब
हुँ अच्छा आओर अहाँ जे अ विद्यापीठ मे पढ़े लऽ गेल रहियै तऽ ओतुका लड़की सब केहेन लागे छलै
ओ सब नीक छलै
वा आओर दुनू जगह केँ लड़का सबमे सब